हेलो
हेलो
हाँ की हाल चाल
हेलो
हाँ हेलो की हाल
बाजल जाय अपने के की हाल चाल छै हमर तऽ ठीके छै हमर तऽ ठीके छै अहाँ अपन कहियौ गर्मी तरमी छै कि नहि
आर कतय छलबइ भरि दिन
अपने काज मे व्यस्त रहै छी ने
ह तैो आ रवि छलै ने
हँ अरेप छै ल ने
आ आइ तऽ छुट्टी दिन छलै हेँ
हमरा कथीे छुट्टी आयत हमरा त
इसकुल इसकुल कॉलेज तऽ छुट्टी छलै ने
हँ धियापुता तऽ छोटी है
हँ आओर कर
ह की आता छ तऽह व्य्त छलौ
हँ ओ बस छललो हँ आ निकेलग छै व्यस्ते रहै में आ व्यस्तता नहि रहतै तऽ बाहार भऽ जाइ छैै ने समय
हँ से तऽ होेइते छै
हँ
ह आर की सब होइ छै नास्ता पानी भऽ गेलै धििय पुता के धिया पुताके नास्ता पानी भऽ गेलै
हँ भऽ गेलै
आइ तऽ पढाईयो लिखाईयो नहि करएैत हायत छुट्टी छै तऽ
नहि कनि काल पढ़लकै मोबाइल ल ल बैसल छै एकटा टी वी एकटा मोबाइल कारगर छै
हँ
आओर कहियौ की सब भोजन भेल छलैए या
आइ छल ने कना छड़ी
भोजन कीसभ भेल छलै हे
तड़ी छलै सारी मुजरे कनि गाम घर आस होए जाइ छै
त हँ सहि हए
छन बै बुनीयाँ
तेमे गाम घरमे बाड़िए झाड़ीमे सभचीज भेटो जाइ छै
हाँ गामे मे घझा जेै
चारेपर तिलकोरक पात कटहर हेबे करत गाछमे आलू अपना भेलै छलै हए आओर कथी चाहि
भऽ गेलै छटा तरकारी भऽ जाइ छै भऽ जाइ छै
हँ बाहरो ने सभटा किनय बैसाहऽ पड़ै छै
हँ एकटा दूटा नोथहारीके गाममे ताकऽ नहि पड़ै छै
हँ से त छै ठीक चारिटा भि्डिए निकलि गेल चारिटा भांट्टे निकलि गेल
हँ से सब त होइते रहैया
भये जाय छै
अहाँ रोपने छी
आं
अहाँ रोपने छी किछो कि नहि
हँ कनि मनी किछ किछ निकलि जाइ छै
हँ सएह छै हमरा नहि निकलि जाइयए हफ्तामे एक आधा किलोके भिण्डी निकलि जाइया होऽ जाइ छै
निकलि तऽ जाइए लेकिन धियापुता सभचीज नहि ने खाइत छै तऽ दिक्कत भऽ जाइत छै हमरासभकेँ चना मटर पनीर से सब बनाउ
हँ से तऽ धियाापुता के छै आइ काल्हि धिया पुता छै मैगी चोबीन ई सब दियौ
हाँ
ह हँ आ-
आ आब तऽ तरकारी कनि महगो भऽ गेलै न
हँ तरकारी बड्ड महग कनी ने बड्ड महग भऽ गेलै
तैं न की खेतै लोक तखन तऽ जकरा बाड़ी झारी मे किछ किछ नि लैय छै तऽ ओ अपन खाइय हरियर तरकारी
हँ नहि हमरा अइ बेर कटहर फरल खूब छलन आँठी खूब खाइ छी अख़न ऑंठीयो छै सए रुपैय किलो
नइ हमरा सब दिस पचास छै से
नहि सए रुपे छै अस्सी रुपे
एजाय सँ ल गेलेय कीन के ने
एना सौ अस्सी सौ रुपए किलो छै आ कटहर के दसो रुपैए किलो नइ लै छै कटहर आब
हँ आँठिेके मा आँठी आर सब खाइ छै सुखा सुखा रख छै फलहारोमे लोक खाइ छै
हँ
ह
ताहि दुआरे हम आ कठहर बेचबे नइ केलौं जे अपन पाकि जायत आंठी तऽ हयैत आर बाँटि दियौ पाकल कटहर
हँ से तऽ छैहे हमहूँ केलियै नइ हमहूँ अनने रहियै कतहुसे तऽ आ कनि मनि लोककेँ तऽ कनि मनि लोक के देलियै आ सभटा कटहर फेंक कऽ आँठी राखि देलियै सुखा कऽ अपने एक डेढ़ किलो ऑंठी भऽ गेल हँ
आल जग दऔ टाम
आ तइमे धियोपुताके नीक लगै छै कोनो चीजमे धऽ दै छियै चारि टा तऽ खा लै जाइ छै छियै
ककरा ककरा से गप्प केलौं
आइ कहाँ आ ननदि केने रहैत
हँ
ठीके है एते हांफि आब लगै छै न साँझ होइते देरी
ह से तऽ होइते छै चाह ताह नइ भेलै हँ
से तऽ भऽ गेलै सबचीज आब जाइ छियै कनी कालमे रोटी रोटी बनेबै तरकारी छै हे दिनके राखल ओ के भत
तऽ काज करतै तऽ छै कि नइ अइ बेर दिसम्बरे से शुरू छै
हँ त हमरे सब खूब काज क चता छ केने रहि गोटा के बेटी के बियाह ठीक एखने केने रहियन तऽ व्यस्त छलैन मोबाइल
ओ
करितियै अपन कखलहु
जाड़मे छै तऽ जाड़मे जे सोेटर तोेटर बुनेबाक हुए तऽ दऽ देब हमरा जाड़े हँ जाड़े समयमे छै हँ किया तऽ आब सबके होइछै कनि नया नया पहिर कऽ जाय
हँ से तऽ छै हे
हँ तऽ सत बजनाबै तऽ अपखनेसँ दऽ देब हमरा उनटऽ उनटऽ भऽ जायत
हँ हँ
आब तऽ ऑनलाइन के जमाना ऑनलाइन कऽ क दियऔ कोनो नै छै आब त
तैयो एखनो बहुत लोकके नइ होइ छै कयल
हँ बहुत केनेइ
नहि एखनहु गाम घरमे बहुत लोक छोटकेए मोबाइल रखने छै तखन तऽ जखन जखन एकरा
जेस ने बक स्वेटर तो अ गला क देट साल टोपी य सब लाप पस क द दे हऊन तऽ हम्मी द आ एकेबर अहाँ दिसम्बरमे देब तऽखन नहि हयैत एखनसँ देब तऽ भऽ जायत
से तऽ सी है
आओर अगल बगलमेो रह कोइ भी नहि बक कहि द
से नहि छै ने कहियोमे ऊपर तऽ कहतै एना नहि एना सबके जरूरत रहिते छिय
हँ अपने कर त ई गर्मी मे रखने छै हँ सएह छै
तेना होइ छै दोसर जखन लोकके जरूरत पड़ छै देखने कहै छ छै हमरा फ्लाँ चीज चाही पहिने त थोड़ सोचै छै कोइ पाइ फेकै छै आ किनै छी तखन तऽ ओहिमे रेडीमेडे भेटै छै तखन
हँ तऽ रेडीमेड मिलै छै। हमहूँ रखै छलहुँ, लेकिन याह पाइके के अभाव दुआरे बिन। के नहि रखै छी, से गपछ रहै छल, से सभ रहै छल।
हँ। आ रातिमे की सभ भोजन बनतै?
घेरा छै, घेड़ा के तऽ नीके लगे छै घेरा। ओ एखन कच्चा नून तेल मिला कऽ सेहो नीक लगै छै।
हँ
अच्छा
तखन सागो ढेर जन्मैत छै, आब लोक कहैत छै जे सोनमे नहि खाइ, मुदा साग ताग एखन ढेर रहैत छै।
सावनमे कियाक नहि छै पैसाक?
कीड़ा मकोड़ाक कारणे लोक नहि कहैत छै जे साँझमे साग नहि खाइ।
ओ कीड़ा मकोड़ा कहैत छै, मोबाइल पर कहि दैत छै, सेएह सभ बुझलियै हेँ। आ अपन गाम घरमे तँ खाइते छल।
हँ तऽ कहैत छै साँझमे साग खाएब तँ कीड़ा मकोड़ा हेतै, कतबो झाड़ि देबै तँ रहबे करतै।
हँ, से तँ सदिखन सागमे कीड़ा मकोड़ा रहैत छै, लोक झाड़ि कऽ बना कऽ खाइते छै ने।
हँ, से तँ छैहे।
कोन चीज होइ छै? करैलामे नहि कीड़ा भऽ जाइ छै, परोलमे सभटा? कीड़ा तँ होइए जाइ छै, तऽ की नहि खैत? लोक कतेक चीज छोड़ि देतै।
आ
कोज एहन छै। भिन्डियो मे कीड़ा लगैत छै। आब
से तँ सभ तरकारीमे लागै आलू सेहो सड़ै छै।
आओर एतऽ गर्मी केहन छै?
घरमे आलू पियाज सेहो सड़ऽ लगै छै।
आ पक्का घर तँ आओर सेहो होइ छै।
हँ तैए पहिलुका घर सभमे ए सी के काज करैत छल ने। छलीहै
हँ, तऽ हमरा ओ जे ई भऽ गेल हे ने, एहिमे अचारो खराब होय लगैत छै।
हँ, तैँ ने अहाँ सभ जे कहैत छियै, अहाँकेँ केना खराब होइए, उएह दुआरे खराब होइ छै, गर्मीसँ।
हँ, गर्मी तँ खराब होइ छै।
की करतै लोक
ठीक
पहिने लोक मटकुरमे, अथीमे माटिक बासनमे बनबैत छलै, कतेक सुन्दर रहैत छलै अँचल। अच्छा, मड़बेमे दिन राति रहिते छलै हे।
ओहो पर रहैत छलै आ ठंडा घर रहैत छलै ने, एहिमे तँ एकदम गुमसुम रहैत छै। मनुखो सड़ै छै, तऽ ओ सभ कियाक नहि सड़तै, से गप छै।
हँ
एखन हवा वह किछु नहि बहै छै, सेहो छै।
से तँ छै, गरमी लगैत छै ने।
भऽ गेलै बस
हँ
अहाँके अहाँके की सभ बनतै